की हाल चाल
हेलो
की हाल चाल छै ठीक छै
बढ़ियाँ
कब सँ छी अपने हेलो
हूंम्म हूंम्म बताउ
कतयसँ छियै
बेनीपट्टी
क जाम रहै छियै की
हूंम्म
भोजन भेलै
हँ हँ
हूंम्म ओसप हँ हम तऽ एना छी दरभंगा जिला से लेकिन रहै छी मुम्बई
अच्छा ओ
आओर आओर बतबियौ
आओर सब बढ़ियाँ
ताकि की सभ होइ छै
अखन फिलहाल तऽ किछु नहि अच्छा ई बता कॉलिंग सब अहुँके फायदा हेतै कि हमरो सबके फायदा हेतै
आइसँ एहि पर तऽ इ नहि खयबाक चाही लेकिन एहिसँ जतेक हमरा हेतै ओहिसँ दू रुपैआ कमा हेत
अच्छा
तहि‌ दुआरे दुनू गोटा के होइ छै ताहि दुआरे ई पर कयल गेल कम कमसँ कम दस मिनट
हँ तऽ इहो ई नहि भऽ सकै छै जे फोन कऽ के मतलब साइड मे राखि सकैत छी
वएह तऽ नहि भऽ रहल छै देख द कछ नहि देख एक वएह तऽ नहि होइत छै ने
ओमे बजबाक जरूरी छै किछु ने किछु
किछु ने किछु ने किछु ने किछु ने होेबाक मतलब कोनो ने कोनो मतलब एकटा नहि होइ छै मतलब आहाँ अपन तऽ कोनो ने कोनो टॉपिकपर बात करू मतलब एकटा होइ लेकिन रिस्पेक्टेड हेबाक मतलब सामने वाला के अहाँ एना बात करियौ कि हुनका ई नहि लगबाक चाही जे ह मतलब कोनो गलत वर्ड ह पेटहल नहि हेबाक चाही गलत वर्ड नहि यूज हेबाक चाही जे व्यवस्थित होइत छै तेना मतलब एकटा नहि होइ छै जे लोकसभ से मतलब बात केनाई केना बात कैल जाइ छै नई कैल जाइ छै आ ई बहुत किछ टॉपिक अहाँ उठा सकैत छी कतय रहैत छी नहि रहैत छी की करै छी की हाल चाल की सब भऽ रहल छै
हँ
हेलो इएह तरहके बात होइ छै आओर ओहो एहिमे कहि देने छथिन जे तीस आदमी सँ बात हेबाक बत्तीस आदमी कतेक खोजत
भरि दिनमे
हँ तीस आदमी मे तीस आदमीमे कहि रहती कहि रहल छै तीस आदमीमे दस दस मिनट बात तीस आदमी दस दस मिनट अहाँ करू
तऽ मतलब जहन तीस आदमीके जे चैलेंज होइ छै से कम्प्लीट हेतै तहने अहाँके पेमेन्ट मिलत तऽ ओना नहि
नहि पहिल टास्क छै ने जेनाकि अहाँ अगर एक बेरमे अभी कहलक केओ हमरा कहलक एहि पर एहिसभ चीज के चर्चा नहि करऽ के पर्सनल करऽ के ताहि दुआरे जाय दियऔ एखन नहि कहब बादमे कहि देब ठीक नहि
हूँ हूँ
आओर ‌ कहियो कुछ आओर भोजन पानी की सब भेलैए आइ
आओर सब ठीक छै की भोजन भात की बनब छलै आय
हेलो